हँ सखी।
की हाल-चाल छै सखी?
बस, नीके छियै अहाँ सब अपन कहू।
इम्हरो के सब समाचार नीक छैय और ई हँ आ मौसमके केहन हाल-चाल छै।
नैय कहियौ। मौसम में खाली आग बरसैया इम्हर के तऽ पता नैय कब जे गर्मी खतम भे तऽ जानै छियै सकी इम्हर न नवम्बर तक रहै छै गर्मी।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
सेह काल्हि तो एहन गर्मी छलैया अभियो गर्मी एहन छै। सोचियौ ने पसीना तड़ तर छुटे छै से अभी भोरके समय छै। आ से एकदम तड़ तड़ पसीना छूटैया बुझलहु।
एमहर। एम्हर तो खूब नीक मौसम छै जेना बादल बादल करल छले करल छै। अ बारिशो के लगे छै कि बारिशो देत।
नहि तऽ उम्हर मेघ लागल छै ने बहिन एमहर मेघो लागे छै ने तऽ और लागे छै कि एकदम उमस जे। गर्मी करै छै मतलब राहत। नहि भेटै छै शरीर ह।
आ इम्हर तो खूब नीक मौसम छै एकदम मीट मीट ठंडा ठंडा हवा। जे ब्यार बहै छै ने से मनके एकदम सुकून दे दै छै।
नीक छै सखी कम से कम देखियो किछु नहि छै तो आदमी के फोडा फुंसी से तो राहत भेट। ट्य छै इमर त बाल बच्चा। जे छै ने हमर दुनू बेटी के तऽ नहि भेल छै लेकिन छोटकी। की बेटी जे छै तऽ अभी छोट छै ओकर गला जे छै। छै से सटल आ छै से बुझै छियै ओकर गला मे कनी। घुमरी होल छै हँ। एकदम छोट छोट वाला लाल लाल लागत छै तऽ बौआ गोर। आ ओकर गर्दन लागे छै एकदम। रेखा पड़य छै से बुझलउ। आ बच्चा परेशान रहे छै आ दिन भरि कते ए सी चला के रखबे। आ बच्चासभ जे छै से कनिक टी वी देखय लेल हॉलमे बैठल रहैत छै। तऽ उसभ तऽ चलियौ। बड छै तऽ ओ सभके हम ओतना नहि करै छी लेकिन उहो बच्चा जे छै। से बहिन सँगे खेले लेल। ओहो रहै छै उन्ह लोकके आगू पाछू करते रहै छै।
ओ आ बतरू छै ने तऽ बुतरू। के ओतना बुझाइ छै केना गर्म छै केना ठण्डा छै से।
से तऽ बात तऽ छैहे लेकिन देखियौ। उ ने बच्चा छै सखी हमसब तो नहि ने छियै हमस तऽ माय छियै हमस। के तऽ दया उठबे करै छै ओकरा पर ह ह।
केना नय दया उठतै सखी जेना छोट बच्चा छै। ओ आ के तऽ नहि बुझाइत लेकिन हमरा आर के तऽ बुझाइ छै ने।
तब सही सबव। ह आऔर कहू बच्चा सब स्कुल गेल।
हँ बच्चा सब बाल बुतरु सब स्कुल चलि गेल मालिको अपन ड्यूटी चलि गेल। थिन तऽ हमरा आरके तनिका फुरसत भऽ गय तऽ। कहलियै कि चलू अपन सखी से तनिका बात कर ले बड़ दिन भऽ गेल। हाल समाचार लिअल।
नहि नहि ठीके केलहुॅं ह आ देख छ छीय हमहहुँ अहाँ से गप करते करते आ कपड़ा सब छै। एकदम दू तीन दिन के। खींच के रखले छलो तऽ हम सोचे छियै कि आब ओकरो समेट। ले छीय आ जानबे करे छी कि आइ कल् रील में नहि देखाबे। छै कि बहिन आ जे रहै छै दोस्त से पेरासिटामोल रहै छै अहाँके काज करे के छै तऽ एकदम कॉल कर लिया आ चटपट चटपट चटपट सब काज कर के निपटा लियो।
ह मन के भडासो निकल जाय छै आ काजो नीक भए जाइ छै।
आ भाड़ासके की कहबै सखी देखियौ असगरे रहैत छै तऽ ओहन तऽ भाड़ास नहिए रहैत छै। भगवानके कृपास से आब देखियौ आब जाइ छियै ने जे ससुरार भी। तऽ जाने छियै बेटी सन स्वागत करे छथिन सासो नहि झूठ कहब देखौ पीठ पाछू छैय लेकिन अब जे जाइ छियै तऽ सासु। पहले के जे रहल थिन आब हुनका से एकदम अगले छै थीन ओ। आब जाइ छी तऽ खाना पीना बना क सोना क रखले रहे छथीन। छथिन जाइ छियै तऽ पड़ोसो के द दे छथिन खाय लेल आगू मे तब
छै।
हँ से आब असगरमे रहैत छी सखी तऽ ईसभके टेंशन आब कनिक कम भेल छै। आब देखियौ रहै छियै फिर लम्बा समय रहै छियै तऽ फिर ओही वापस आबै छै। ई नहि छै कि पूर्ण रूपेण खतम भेल छै। लेकिन फिर भी कऽ सकैत छी कि कनिक।
हँ दूर रहै से तनिका कनिक प्यार बढ़ल रहल छै।
आ देखियौ दुन्नू के मन मे की रहे छै कि छोड़ ने दू दिन लेल आयल छै तऽ किया ओकरा ई कहू हमहहुँ सोचै छीय कि नहि जाय दि य माय बाप छथिन। दू दिन लेल हमहूँ आयल छियै तऽ कथी लए हुनकर बातके जवाब दियअन। सुन ले छी सुनयसँ कोनो हमर शरीरमे तऽ नहि ने लागैत छै।
लागल लागै छै सही बात छै।
हँ तऽ वही सब कऽ के आबै छी। तऽ अब तो खर। ईसभ चीज के टेंशन खतम भेल आ जानबे करै छी कि हमसभ छियै भाय। औरत जाति हम सब एकटा जे गप सुन लेब ककरो तऽ ओ वही माथा मे घुरियाइत रहत अहाँके। दिन राति जेकर कोनो ई नहि छै। कहियो तऽ कोनो जरूरत नहि छै या कोनो ओकर फायदो नहि छै लेकिन। फिर भी अहाँ सोचिते रहबै। कि कोना के ई चीज हमरा कहहि देलखिन कोना ई चीज। कर देलखिन आ सास नानद के सास ननदके बात जादा लगैत छै आ ओहि बात जे अहाँके नैहरमे भए जेतै तऽ ओकरा अहाँ बिसरि जेबै।
हँ हँ तुरते बिसर जायब तऽ तुरते बिसर हँ
जे असगरेमे हँ असगरे मे जे अहाँके सङ्गे किछु हेत ने तऽ अहाँ केकरो कहबो नहि करबै। आ जे ककरो सङ्ग मतलब कि सामनेमे रहै छै। तब अहाँ ओकर बातके पकड़बो करबै। के हमरा एना किया क देलकै हमर बहिन हमरा मायके किया क देल देखीयो देखियौ असगरे मे करै छै। तऽ हमसभ ओकरा घोरके पी जाइ छियै किया तऽ हमर माय छै केना ओकरा छोड़ दिअ।
आ ओहि सास चाहे ननद के बात होइ तऽ एकदम दिमाग मे टनटन बाजैत रहै!
यौ आह डंका के चोट सबके बतबे
कि हमरा आरके काहे केना बोलतै
हँ अ न आ की हम एहन छी हम ओहन छी हम एहन करै छी हम ओहन करै छी मतलब दस टा बातके दिमागमे घुरिया घुुरियाके रखले रहब आ ओकरा मालिकसँ कह देब। जो।
सही बात छै ई तो अहाँ एकदम।
हूँ।
नीक कहलहु अच्छा सखी जेना हमे एकटा अहाँ से गप कहै छियै आ हमरा आरके तनिका बेसनके जे चीला बनै छै।
हँ-हँ।
तऽ ओ चना दालिके फुलाके बनैत छै कि छु्छाड़ बेसनके बनैत छै।
ए देखिय ई तो पिसायल बेसने के बने छै ने जे चना दाल के। पिसा के बेसन बनै छै। ओकर देखियौ फुला के बनेबे ने ते ओ कनिक मोट रहे छै ओहन पातर नहि ने होय त अहाँके फैलत नहि मोट-मोट बनत आ टुटियो जायत बुझलहु। देखियौ बने छै ओकरा में चाउर उऊर मिला देबै तऽ छिलका बनै छै ओकर नीक। लेकिन जे सोचबै कि सुद्धा खाली एकर बनेबिय अ चना दाल के तऽ उ नहि होत अहाँ से। केकरोसँ नहि होइ छै हम हमरा सभसँ तऽ नहिए होइ छै। मुंग दाल के बनी जेत अहा से लेकिन च हँ ओ बनत लेकिन ई नहि बनैत छै नीकसँ। बुझल हँ तऽ ओ ओकरा नहि करबै ई अरे बेसनेके बना न लियौ। कतेक मेहनत करबै यौ।
हँ ई तऽ सही कहल नहि हममे सोचलिय कि तनिका एक्सपेरिमेंट कऽ के देखल जाय कि जेना मूंग दाल के बनैत छै तऽ ओ तनिका मचनो दालके बनत की।
नहि-नहि ओकर चना दालके पकौड़ी बड्ड नीक लागै छै।
हँ ई तो अहाँ नीक कहलहु सखी जेना प्याज आ तनिका हरा मिर्चा
आ बड्ड नीक लागत हँ आ कनि कुरकुरो बनैत छै। अने कुरकुरो बनै छै ई बेसन के ओहन नहि लागे छै लेकिन ई जे रहै छै की कहे छै। तउ आ ए मुंगदा आ सॉरी। एकर जे चना दाल के जे फूला के बनवे छीये उ बड़ नीक लागे छै हँ कनिक ओकरा मे रहे छै कुरकुरापन रहे छै कनि मोटगर लगे छै एक दू कुटा दाना जे मुँह मे लगै छै ओहो बड्ड नीक लागै छै हँ।
हमरा आरके खूब नीक लागै छै ओकर सब्जी बना लो चाहे पकौड़ी छानि कऽ खा लो। अभी जेना बरसातके जे मौसम आयल छै ने। तऽ हमरा आर बेटी जे छोट बेटी छथिन, ओ मौसम देख। ते रह, रहथिन कि हँ मम्मी बादल में एगो। घिरगिया मम्मी। मम्मी तनिका पानी आ रहा बारिश हो रहा मम्मी, तऽ जल्दी से पकौड़ी छानिय। आ जतना देर बारिश होइ। हऽ ऊ भी कब जब बारिश होई तबे ओकरा आर के पकौड़ी चाही, जते देर बारिश। होए, ओते देर में ओ पोप कोन चाहे पकोड़ी खाइत। आ जेना बारिश छूटि जाइ तऽ ओ पकोड़ी नहि खायत पोपकनो नहि खायत। आ बुन्द गिरल धरती पे आ ओकरा पकौड़ी चाही। ओ दौड़-दौड़ के बालकनी में जाके देखैत रहैत कि हँ मम्मी बारिश। शुरू हो गया मम्मी जल्दी पकौड़ी छान दजिए।
तऽ लागै छै कि आज। लागै छै कि आइ अहाँके घर में ओकरे प्रोग्राम छै ने। चने दाल के सब्जी के।
हँ एकटा बन्धा कोबी रखल छै, तऽ तनिक छोट छै आ। तनिक सफेद पड़ि जाइ छै, ढेर दिन भऽ गेल। आठ दिन भऽ गेल, आ फेंकहू में मोह लगै छै तऽ सोचै छियै कि। आ साँझ के ओकरा आर के तनिका चावल दे के। पिठार। पीसके, आ तनिका बेसन ओकरा आर में डालिके कुरकुर- कुरकुर खूब अच्छासँ। आ तो रोटी सेक देब, या तो पकौड़ी बना देब, कि रात। के भोजन में वही भऽ जायत। पकौड़ी खाय से तनिका, हँ गेसो बन जाय छै। छै न, आ जेना तबा पे अगर पतला-पतला रोटी छिलका जेसन बना देब। तऽ भोजन के भोजन हो जायत रात के, आओर।
आ तनीक हलु्को रहत, हँ हँ हँ। हूं, नइ नीके सोचलहु हँ, तब तो बड्ड नीक छै भाय। तब तऽ अहाँके दाल-उल पिसा गेल की।
नाऽ अभी तऽ फूले दैत छियै, त तनिक देरी में दू-तीन घण्टा बाद जेै। बेस से फूल जाय तब ओकरा आर में।
अच्छा, हँ हँ त तब। आ तब तऽ नीके छै। हमरो कपड़ा आ मोड़ा गेलै बहिन, आब हमहुँ जाइ छी कनिक। के नहा ले छी, बुझलौं आ नहि तऽ फिर लेट भए जेबे तऽ फेर दिक्कत। भए जाइ छै।
हँ, चलू तऽ अहाँ भी अपन काम निपटाउ हमें भी निपटाइ छियै।
हँ अहाँ भी अपन काज करू, हमहूँ काज करै छी, ठीक छै फेर हम कॉल करै छी अहाँके।
ठीक, ठीक छै ठीक।